हेल
हँ हेल
हँ की हाल छु हेल
हेलो कि हाल चाल मस्
ठीक छै तोह हमरो ठीक छै की करैत छै की करैत छ
रे छेनुआं तू की कऽ रहल
बैसल छी खेनाइ पिना भेल
नहि नहि अखन त बहुत टाइम छै तोहर भोगल
नहि हमरो नहि भेलै आइ नेपाल गेल छलियै हे नेपाल से एलिय
अच्छा जनकपुर से एलिय
हँ ह
घुमलिय कि नह
हँ घुमलियै आओर बेसी ने कमम
अच्छा तहन तऽ बहुत इन्जॉय कय ल हेब खू घुम फिर कय ल हेब
हँ हँ कते मिनट के टाइम छौ बहि
एहिमे इ बाड ने तऽ तू हमरा से बात कऽ सकै छ
कतेक दे
बार
बारह मिनट
हा सुनना तऽ भेटे न कुमे हन तऽ बहुत नीक लागल ह त
हँ बड़ नीक लागल तोहर बड्ड याद अबैत छौ गाँंव मे सबक
हँ ओ तऽ छै अपन गाँंव सबसँ अलग होइ छै बहिन गाँंव के बा विचार सबसऽ अलग होइ छ हँ गाँवके हवा पानी हरेक चीज
तोरा तऽ ककरो याद न अब
हमरा के न याद आत है हमरो बहुत ज्यादा याद आबै ह अच्छा एक ने जनकाकूर गेल छलियै तऽ मतल कतय कतय गेल छलियै कतय कतहु घुमलिय
जनकपुर मे राम मंदिर गेल छलै आर कतहु नहि तोरा तऽ पते छ
हँ हम तऽ सही बात हमा तऽ पते अछि राम जानकी सब सब घुमने ही हेबै सबट
हँ हँ गा एबी ने तऽ माछ भात के भोज कर
हँ बिलकुल माछ भात के भोज बिलकुल करव क की सब खाना बनल छलै दिनम
साना त खान दालि भात सब्जी इएह स दालि भात सब्जी तू की खेलिय
हमहुँ हे दालि भात सब्जी और आलू परोर के भुजिय अचार इहे स
ओ ओ गाँव कहिआ एबी
पूजामे अपन सभके देखे छी कटेक
गाँव कहिआ एब ही ह
हँ काली पूजा में एभे
हँ मजा एते सब आदमी मेला देख चलब पानी पूड़ी खायब तोरा बड याद
हँ ह कते मन लागते फेर त काली पूजा मे झूला सब आबे छै एते बढ़ियां मेला लागे छै अपन सब के काली पूजामे
हँ हँ बड़ नीक लगैत छै बहिनी ऐप मे जहन जहन बात करिय चारि बेर हमरे सभ करिहन दोसरसँ आओर बिहारीसँ
हँ हँ आर तहन आओर सब बढ़िआँ तु सब ठीक छै झाजी सब ठीक छथिन
हँ हँ सब ठीक है गाँंव के मौसम बहुत बहुत गर्मी छौ उमहर कहैन छै
एतहो के मतब एतहु बहुत जयदा गर्मी लेकिन गांव के हवा पानी अलगे होइ छै बहिने ए त के अलग छै ओत के अलग रहै छै
ओ हम बड याद करै छियौ
हँ से त छै हमहूँ बहुत याद करैत छी
हमहूं की करबे ले के
आ तू सब त श्यामा माइ मन्दिर सेहो गेल छलहिं ने ओत दरभंगा मे
हँ गेल छलियै बड मजा एले हम निशा लाखो
हँ सब आदमी जे गेल छैल ही ह देखने रहिय फोटो कतेक सुन्दर लगे छथिन गए भगवती
हँ अपन सभके त फेमस छथिन ने श्यामा माइ मंन्दिर
हँ हँ कतेक सुन्दर लागै छथिन ताहिके बाद आओर कतय गेल छलियै घूम लेल
आर उच्चै भगवती अखने गेलिय ने
हँ लेकिन आब ने अबै छी तऽ सभ आदमी प्लानिंग बना कऽ चलब उचैचठ भगवती घूमऽ लेल
ह ह चल बड मजा आयते अपन सब ए त के त प्रसिद्ध छौ
हँ अपना सब तऽ जाइते छी कते बेर घूमल लेकिन ताहिके बादो चलब उगनाा महादेव इथ हो सब चलब घुमालेल दादी सबके साथ हे चलब ठीक हँ आर बैसल छल है
बैसल छलहुं हेँ कलए कनि फोन से बात कर रहल छियै
अच्छा चाची सबके साथे
नए मम्मी सब टीभी देखै छै
अच्छा तो अकेले छीही
हँ हँ हम अकेले छी
आइ त जगनकपुर से आइल हेम त कटक यादगार हँ आओर आइत जनकपुर जनकपुर सा आईल हेबा तऽ कतेक नीक चीज सब देखने हेभी
हँ हँ
हर महिने को दी गाँवमे
ककरो वियाहने होइ छै बहिन से भोज हेते
सही बात कहलिय जे एककर बोर के देखितिय अपन सबके तऽ मिथिलांचल मे कते गाली सब होइ छै बोर सब के
हँ अपन मिथलांचल के त प्रसिद्ध छियै
हँ कते नीक अपना सबके मिथिलाञ्चल मे बियाह होइ छै हरेक चीज एहि बेर त मधुश्रामीनियो छै ककरो छै कि कने मुसरामनी अपन टोलमे
नहि एहि बेर ककरो बियहे नहि भेलैय
हँ सही बात छै फर त ककरो भी आइ नहि भेललिय तऽ
ह
कोनो बात नहि पहिने एहि बेर को झगड़ा हेतै ने सोच चा सबके कियाकि हुनका सबके तऽ छै न
कोजगरा छीयै भोजो हेतै तीनटा तू तऽ छेने जेबय खाय लेल
अरे हम आबि जेबै ने तऽ आबे त कियाकि कोजगरा के अपन सब के भोज देखे छियै कोजगरा मे पान मखान स प्रसिद्ध ज भोज छोड़ के न सकय मिथिलांचल के बोज चूलााई सब के तऽ प्रसिद्ध छै जे क
हँ एहिमे अपना सबके ध्यान तऽ भोजेो पर रह छ
हँ तऽ बिल्कुल तय एबे करबे नऽ आर अपना सब तऽ भोजे के तऽ छिय तमे तऽ बिल्कुल झुड़बै आऔर तीन तन टा भोज छै मिथलांचल मे बुजी छ हँ प्रसिद्ध भोज सब भ रहल छै तू ओ केना छोड़ि देष ओ तऽ कर खेपे करबै नऽ एतो छि तऽ
हँ हँ आर की करै
किछ नहि बैसार छै नुह आई एगो दीदी फोन केने छलखिन हे तो पूछे छलखिन हे जे अहाँ सब के गांव मे मतलब मिथिलाञ्चल मे छठिके गुरुजीके केन सब आइ तक गेबे नहि केलिय तऽ नहि भेटलियै तऽ फेर हुनका ल तऽ काज करू अहाँ गाँंव चलु हमरा सबके साथे और देखब जे गाँवमे केहन छठि होइ छै तते नीकलागत ने जे दो बार बार अहाँके मोन हयत जे चल हमहूँ सब जाइ ओहिठमा छठि देखी ईस हुनका खलिनााम ओ फे हँ ओ सब कहै छलखिन हे जे हमस तऽ आइ तक किछो गाँंव तऽ हम बियाह भेल रहे वएह में गेल रहौ ओहि के बाद त कहियो गेलो नहि छ
तऽ लोक आबि जे हे ने छठि देखाबय लेल अपना सब एतऽ के तऽ प्रसिद्ध छि
हँ तऽ कहली जे हमर माँ चाची सब आदमी जाइ छथ घाट पर अहूँ चलब अहहुँमे साथ हमर गाव चल कहलत हे ज हँ देखे छियै बौआस हेतै तऽ जबबे करबै क
ह
तऽ ए बेेर ने हुनको ल आबे छै तहन आओर मजा आबि जे ई सब आदमी साथ रह छठि देखऽ लेल चल
कुमार
शादी सुधा छथिन हुनका दूगो बच्चो
ह बच्चा तच्चा नहि रहितेन तऽ फिलल्डिंग सेट करा देतेन अपने गांव मे
नहि नहि हुनका दूटा छनि तऽ ओ अबैत छथिन तऽ ओ अपने सब साथे रहथिन कते नीक लगत
ह
आ
आर कह की सब बनेलको तोहर माँ माँ चाची ठीक छथि
हँ ह अखन तक त नहि बनैया लेकिन वएह फेर जे अपन सबके होइ छै भात सब्जी आ रोटी स जी किछु तऽ ह नहि बनत
पार से एलु थाकि गेलु ह माँं के कहलिये बढ़िया से खाना बनवुे टेस्ट
हँ अच्छा कथी छलैया नेपाल म
ह नानी के बरख छलैया नानी के बर्खी छलिय आ लास्ट भोज छलै बुझल
अच्छ तहन तऽ बहुते रंग के भोज मे हेत बनल छै अपन सबके होइ छ
हँ बड रंगग के चीज छलै बड़ बड़ी खमहर सब ची
हँ दाल भात बर भोरी पता न कथी कथी के तरुआ स ई सेहो सब होइ छै क
हँ हँ सब ची
हँ से सब छल तऽ आ
आर की करै छ क
किछु आइए एलियै जनकपुरसँ?
हँ, आइए एलियै हम माँ
अच्छा, हँ, सभ आदमी आई आ फेर घुमना हयाभै जनकपुर। तऽ आओर मोन लागल रहै, तू साथमे कतेक ज्यादा चीज एन्जॉय मतलब घुमि-फिरि। केले त आओर नीक लागल हेतै
अखन ओतेक एन्जॉय कहऽ कऽ लिअ, तू अभी तऽ सभगोटा ग्रुप बना कऽ चलब। कतेय लड़की छिय आ वीडियो जेना ब हू हू जेना ग्रुपमे वीडियो बनाबै छलियै।
हँ, हँ बिल्कूल जी नहिके पासके मिथिलांचलसँ ब्ल ब्लॉग बनबै छलियै, या वीडियो बनबै छलै ओ तऽ।
हँ, देखै छीय व्यूज कते जाइ छै।
हँ, ता नेते न कहै छी यौ। तऽ अपना सभके तऽ छै। आर
के याद नहि अबै छौ बहन?
ब अपन मिथिलांचलके भोजके य याद नहि एते भए नहि सकै छै, जे गाव से जुड़ल छी ओकरा सभके याद अबिते तऽ छी से किया ने बुझे छी।
सह तऽ।
अरेबे तऽ तीन तीन तटाक जकरा छै, बुझै छी तीन गो को जकराके
हँ, तऽ तीन जगह थोड़े जेबै खाय लेल, कि तीनू भोज उठेतै।
अरे एक नहि एक एक दिन क करतै न।
हँ।
तऽ भऽ गेलैने तीन दिन
करतै तब ने लोकसभ कंजूस भेल जाइ छै पाय भेने थोड़े होइत छै।
तैयो देखिये ओ सभ कल लेते नीक सभ छै सभ सभ का आदमी सभ छथिन सभ
के नहि रहबी।
हँ, हम तब
अ।
बै कियाकि दुर्गा पूजामे हँ, अपन सभके दुर्गो पूजा कते नीक मनायल जाइ छै।
गामके फेमस छौ, हिमे एबहि कि नहि तू बता दे हमरा।
पक्का ओहिमे एबेटा करबै ओहि सभके कोनो
आ नै एलेहि तऽ खो, दिव्या कसम।
एबेए।
हँ-हँ, आबहीए छै, फेर सभ आदमी पता छै बहिन, अथीमे। यू पी मे लेबो एडमिशन जनवरी फरवरीमे इंट्रंस देबौ यू पी सऽ
अच्छा, अच्छा, बी एड कऽ रहल छी?
करे नहि छियै, लेकिन करबै पी जी मे नहि लेले एडमिशन सीधा बी एड करबे, तू करब?
ओ, ओ त आओर बढ़ियां भऽ जेतौ कियाकि पी जी झेथेके दू साल वस्ते करो अगर डिग्री ले।
अगर करबो, करबै तऽ डिस्टेंस करबै।
हँ, बस ए्जाम देब लेल जाउस है ने।
हँ, हँ, तू आ ने गै कम्मे पैसा लगे छै, कऽ लेब दुनू गोटा यू पी से एगो पिंकी के भाईजी छले ने ओकरेसँ
अच्छा, ओ जे आयल छलखिन हे भाईजी जे ओशिलानाथ सभ गेल छलखिन हे सह ने?
हँ हँ।
अच्छा उएह करबेथिन?
हँ।
ओ। नहि तहन तऽ बहुते नीक हेतौ नीक बात पी जी मे नहि करबाक एहि करबा लेब सभसँ नीक।
हँ, हँ। देखि की होइ छै।
नहि बहिन करबा एलै छुट्टीके पीछा नहि हो हमरा किछ एक साल छोड़ि देली। पीछा भो गनो
न
हँ
कुआ भी
तू बहिन लेकिन ई सबसँ बेस्ट छै बी एड कॉलेज सबस नीक
बी एड तऽ हम करबे करबै लेकिन आब त तोरा पर की डिपेंड छौ पता नहि मधुप जी सब बाढ़ तऽ होइ छौ
नहि नहि हुनकासँ नहि भेल छलनि हमरा बार